हेलो जी नमस्कार की करै छी
जी सुतै छी अहाँ बताइ
हमूतय सुति लै छि अभिये नीन्द खुललै छै
अ बारह रातिमे निंद खुलै छी ने
हँ घर रातमे निंद खुलै छी
निंद पूरक हो गेल छै अहाँके
ह निंद पूरा हो गेल छै ओने से ढा़बा ढा़बा कुछो आवज हो ठीक छै
पंखा चलै छै ने ओ आवाज जाइ छै आ अपना तऽ अहाँके तरफसँ आबै छै पखाके आवाज
ह दोसरे पहाड़ जैस ने गिरै छै की आवाजो आबै छै
स आबै छै अच्छा रूकु दु मिनट देखे छै कर सकै छी
हँ
अभनिक अबै छै
आब नीक अबै छै एन्ने स नीक जाइ छै
ह होइ छैय
नहि जाइ छै
न ओन से लागे छै किछु गीरे छै पंखबाके अवाज छै ने ओहि कारन
ह
आओर बताउ ने अहाँके खाना पीना भऽ गेल छै
हँ खाना पीना आ गेल छै अपने खाना पीना आ गेल छै
जी हमरो खाना पीना भऽ गेल छै आ की की खयली
हम तऽ भोज ख़ाय लै छियै हेलो
आ आथी
हम तऽ भोज कयले छियै दाल भात तरकारी खा लै छै आ पापड़ तिलौरी खाय लै छै
ओ ई घरवा जो पीछे भोजवा रहै छै उह खैले छी कि
गड़बाके पीछे भोजऽ रहै छै ने ओहिमे खेलै छै अपने भोजना खय लै छै
न अभी त हम न फेदे छी बोल परब पव त उ पैसा वैसा छै तऽ कालू चलै
पैसा वैसा विनान छै होइ छै त हम खिया दै छै
नहि नहि खाय ल न ने चाही ओ खातवार देखे ल चाही
हँ कतय देखै छै आ बिहानमे आजम तिहार जाइ छै
आज ओ गेल रह छै खतआ सब खुल गेल छै बसो फोटो लै गेल भूल घर छै लै जाइ ल भूल घर छै ने उ फोटो मतलब क काल जमा करै छै तब ज के मतलब के मिलै छै ओ पासबुक आ तब जााके सात दिन मे ए टी एमो आबे छै
हँ अम्मो खोल होइ छै
ह हजार रुपआ लागै छै बोल दबै छै
ओ हजार रुपआ लगै छै
हँ हजार रुपआ तऽ लागै छै लेकिन ओ हजार रुपैआ बैंकोमे जाइत छै
अप बैंकोमे जाइ छी
हँ
लगले खाता खोल दै छि का
ह लगले खोल दै छै
हँ लगले पासबुक दे दै छै
हँ अहाँके हजार रूपआ जमा करै छी तऽ लगने दे दै छी आ हम एहि कान भर डेबे छै केहु फोटवाले जेाना भूल गेल रहै छै ओहि कारणना देले छै तऽ हमरो तऽ दे दै छै
ह पासबुकोपर फोटो लगा कऽ महरआ मरै छै ने
जी ओहि कारण हो छै लेकिन हम पासबुक लेग एला भूल गेल छी ओहि कारण न देबै छी आजू ह आजु दे द छै बोलै छै कि प्रिंट प्रिंटसभ हँ जाइ छै कि हजु
मार्कशीट लेबै छै ट्वेल्थ न पढ़ै छै बारहवीमे पढ़ै छै
तऽ हमहूँ चलै छी अहेके जल्दी
हँ चलै छै
चलल से तऽ पड़ै छै कए बजे से अहाँ जायके छै
के बजे से चलि जाइ छै
ह तऽ हमहुँ तऽ दसे बजे से जाइ छी सबेरे ही जाय छी सवेरे ही लेल अबइ छी ठीक काहि प्रिंट उरिंट सब कर देबे छै खाली जा कऽ आ ल लेबे के छै
हँ हमूँ खोलवा लबय
ह पैसा छै एक हजार
आ पैसा हो हो जेतै
हँ तऽ आधार कार्ड लेले अबई छी आ मम्मी पापा के एकाउंट होइ छै एस बी आई मे तऽ मम्मी पापा के एकाउंट लेे लेबेए के आ न भे न होइ छै तऽ कोनो दिक्कत नहि छै पापाके आधार कार्ड लए लेबै अबैए छै आ ओकरा बाद जा के आ उ फार्म देबै छै एगो उहे पाँच दस मिनट लागै छै फार्म भरय मे जैसे अहाँ के फार्म भरै छै फ्मो फार्मो से लिख देब भर उर देबे छै आ ओकरा बाद जाइ छै एकाउंट मे बोलई एकाउंट नम्बर बोले छै तीन नंबर काउंटर लिखवा लेवे छै आ जैसे यहाँ के एकाउंट नंबर लिखवाम है अहाँ के दे देबे छै एकाउंट नंबर आ सी आइ एफ नंबर ओकरा बाद अहाँ के कही छै कि जा के एक हजार रुपआ डाले के आ जैसे यहाँ के हजार रुपआ डाले छी आराम से अहाँ के दे देबे छै पासबुक आ सात दिन मे अहाँ के अपने के नाम से एटीमो आ जाइ छै
हँ सात दिनमे होइ छै
जी
ह
एहिसँ अहाँके तऽ उम्रो तनी ज्यादा भऽ गेल छै तऽ अहाँ तऽ मेनो ब्रां्चमे खुलवा सकैत छी हमर मेन ब्रां्च मे ना खुले छै बोले छै पहिले मातााजी पिताजी के खोलवाबे ला ल हम दोसरे ब्रानं्च मे खोलबाबै छी
मेन ब्रानंच में तऽ जादा पैसा लाग
न न ह मेन ब्रांच में तनि महंग खोले छै पता न अब हमरा पता करे के होय छै आह देख लू होइ छै सब बैंको
हँ बारका ब्राच के मतलब पैसो आ जादा
हँ आओर बताउ सभ नीक छै
हँ सभ नीक छै अपने के पढ़ाई लिखाइ नहि चलैत छै
जी सब नीक चलै छै अपने अपने अपन बताउ अपने के सब नीक चलैत छै
हँ हमर पढ़ाईया लिखाय तऽ नीके छै
पूछ लेलिय कि अहा के पढ़ाई लिखाई कैसन चले छै बड़ा दिक्कत होई छै आजकल के पढ़ई लिखाई में
हँ दिक्कत तऽ होबे करै छै पढ़ाई लिखाइ मे
कोइ कामे पुछ ल छै कि कैसे चलै छै बरा गरमो हो गल छै
गरम तऽ होइए गेलै छै
एना ओन मौसम बरा गर्मा आ गेल छै एने तऽ गाना बजााय छै तीन दिन से दिन में पूरा मतलब कि परेशाने करतै छै
हँ ओने तऽ गाना बजै छै कोनो पूजा होइत छै त गना बजबे करैत छैक
हँ ओ तऽ गाना बजबे करैत छैक ओहिमे तऽ हमो केना कुछो कर सकैत छी मार्कशीट आ गेल छै स्कुल मे
छै
तब तऽ सब नीके छै कि तब तऽ आरामे से हो जाइ छैक
आ जाइत छै हमनी पैसा नहि लै छै प्राइवेट होइ छै तब पैसा लगै छै
ओ पता ने
सरकारी रहै छै ने तऽ ओहिमे पैसा एक्को गो नहि लै छै एहिमे पैसा मँगैत छै
ओ अहाँके कॉलेज प्राइवेट छै कि
हँ हमर कॉलेज प्राइवेट छै
ओ इहे कारण मे पैसा माँंगै छै अच्छा त का कर सकै छी अब तऽ इ अंतिमे दिन न छै कॉलेज के ओकरा बाद
हँ अन्तिमे छै तऽ यगो दोस्तके
छै बढ जाइ छै ह
लोको दऽ दै छै
ओ
आओर बताउ अहाँके तबियत माता पिता के तबियत कैसन छै
हँ माता पिताके तबियत तऽ नीके छै
तब तऽ चल तब तऽ बड़ा नीक बात अहाँके बतले छी और सब खाना पीना की की भ भऽ गेल छै
खाना पीना हो गेले छै भोज खाय ले छी घर बा पिछु नहि बुझै रहलै छै ओहिमे खिए लै छियै दालि भात तरकारी खिए लै छैय
हम तऽ खेना गले छी खाय हमरा भूखेना लागै छै
हँ भूखेना लगै छी अपनेके करै छी
ह बइठल छी पंखा मे बाहर गेल रहल छी तऽ बड़ा गरमी लाग मछरो
हँ दहारो तऽ ओने तऽ मच्छर कटबे करै छै हँ
बता के डरो लागै छै घरो मे मच्छर काटे छै सेन की करि सकै छी
हँ ओ तऽ हले छै
ह त अ बढ़आ कॉलेज जाय छै
हम आजू कॉलेज जाइ छै
ओना नहि करै छी ओ दिल्लियावला जयपुरा वला कॉलेज ओह आग कहिया जाइ छै
क जाइ छै
न्य पढ़ाइ लिखा करव कॉलेज मे
हँ कॉलेजोमे तऽ पढ़ाइके अलावा करै
चलू तऽ नीक छै तऽ अहाँ सै बात कऽ बारा नीक लागै छै बात होै छै की
ठीक छै फेर याद करलियै
जी